की हाल ए
बढ़ियां छै सखी तू बताब का हाल चाल छै
का सखी का बोला
हम पुछलल रहिन कि का हाल चाल छै तोहार
अहाँके भी हाल चाल सब ठीके छै
है घर में सब पर परिवार सब कैसन छै
परिवार सब ठीक छै नीक छै अपन बताबऽ सखी
हमरो घरमे तऽ सब ठीक छै बड़ी गर्मी छै बड अब
गर्मी तस सच मे बड़ी गर्मी छै सखी गर्मीके कारण कुछ करे के इच्छा न करै छै
हँ लेकिन अभी तो यदि हवा चलैत छै तऽ मन मियज ठीक लगै छै
तऽहि तऽ सखी तनि हवा चले तबे तक मन मिियाज ठीक लगे छै ने तऽ दिन दुपहर मे ते इतना धूप एतना कड़ा धूप कर दे छै कि एकदम गर्मी से सन व्याकुल हो जाइ छै
हँ बहिन कही निकले के भी मन न करे छै सबसे जादा तो दुःख तकलीफ जे बाहर मे रहे के बाहर के काम करे के रहे लड़कन के ओ सबके बड़ी तकलीफ रहे छै लड़का लड़की लोक के खास करके डिलिवरी डिलिवरी लड़कन के जे खाना पहुँचाबे के रहहिन जे सबके काम रही खाना पहुँचाबे के कपड़ा लत्ता पहुँचाबे के मिस तो वलन के लड़कन के फ्लिपकार्ट पवलन के सबके बहुत तकलीफ रहै छै
तऽ ढेर ढेर ओसभ बेचारा सभके ढेर तकलीफ रहै छै खाली धूपा में दौड़े वला काम छै ओ सब बेचारा सबके की करे गर्मी त कामो करै जरूरिे छै काम छोड़ देब तऽ कैसे दो पेट द टाइमके रोटी खाइत बेचारा सब गर्मी तऽ खैर खूब गर्मी मुन हो छै
यात्राके कहीं कोइ प्लान छै कि ना छै
न बड गर्मी छै तऽ यात्रा के प्लान तऽ नहिे बनाबे छै गर्मी देख के घरवला बोले छै कि कहाँ जायगे घूमे ल फिरे ले बड़ी गर्मी है बाहर व्याकुल हो जाइ छै से छै घूम ऐलै निक ले ले से न जाय छै अपन बताब तोहर कही यात्रा के पलान छै
हमर यात्रा के तऽ पलान बनै छै सखी लेकिन मा माताजी तैयार होवे छै तब ने कभी मात पिताजी कहे छै कि ले चल ले चला घुमाबे कभी कहे छै कि न बड़ी गर्मी लगे छै से न जाइ छै से हमनी सब असमंजस मे रहै छै कि
तऽ बताबऽ ढेर फ गांधी छै गर्मीमे घूम घुमेयमे के ओते घुरय फिरैमे परेशानी छै
हँ सखी परेशानी तऽ छै
अहाँ सब प्लान बनैले छै कि तनी घुरम फिरम सोच के प्लान बना क सब छोड़ देेबल छै कि की इतना गर्मीमे बाहर घुरे फिरे निकलै छै
ह और बहिन कपड़ा लत्ता किने के कोई प्लान छै किी न छै
नातनी घूुरे फिरे नत तनि घूरे फिरे जाय छै तऽ कपड़ा किने के छै आ नहि तऽ काहे ल घर मे कपड़ा न एगो मााय छै से ओ कपड़ा लेबे छै हमनी सब तऽ ढेर बोले छै कि कृपा हो गेल छै का हले ए क कपड़ा लेबै छै तऽनि सब से ढेर बोले छै से से न क कपड़ा बहुतना लेबे छै आ ओ बता ढेर कपरा लेवै छै
न हमरा तो बहिन खााय पिय के जादा त शौकीन छै कपड़ा लत्ता के उतना शौख हमरा न रहे छै
तऽ हमरो एगो तऽ हमरो एगो बहिन छै से ओकरा ढेर खााय के शौक छै बाहर न करतौ तऽ पाँच सौ रुपैया खा पी के उरा देतै कि एकदम अ एकदम लगे है कि उक पते न चलै छै कि कितना खायल जा रहे कहल जा रहे से खाए पियए के भी जायदे सौख लिन ठीक है लेकिन थोड़ा वजट देख के प्यार करै कि छै तऽ
ह हँ अपने से कमाय माय बाप के पैसा उड़ाबे मे नीक लगे छै
जे बात ह तबे समझमे आइ आइ से एकरा ने बुझलियए ने समझमे क कैसे दू पैसा कमायल जाय
खाय मे खा का पसन्द छे सखी तोरा बाहर के समान मे
हमरा तऽ सभ चीजे नीक लगैत छै बाहर के समान मिल जायत तऽ हम सब खा जायब
ओ हमरा के तऽ बहिन जादा पसन्द छै पिज्जा समोसा आ मोम
एहि सब तऽ आजकल टॉप मे तऽ चाइनीज खाना आजकल बड़ी टॉप में चल रहै छै बच्चा सब बड़ा सब सब बड़ी चावसँ खाइ छै
स्वास्थ्य के लिए ई सब ठीक न छै मैदा के बनल चीज ठीक न छै अभिये तो कुछ साल पहले कुछ महीना पहले एगो समाचार आबे छै कि एगो सोलह साल के लड़की के डेली मोमो खााय के वजह से आतमे खराबी आब जाे छै से वजह से ओकर मृत्यु हो जाइ छै
ओहि ने बातसँ छै सखी
लेकिन लेकिन सब बोलै छै लेकिन फिर भी वही काम करै छै उपदेश सिर्फ दूसर के ले के लिए छै
सही बोलऽ सखी
हँ सखी और सखी बड़ बहिन से बड़ बहिन क्य हाल समाचार आज भै छै कि नहि
हँ बड़ बहिनके तऽ हाल समाचार रोजे लेबे छै एक दू समयमे जे बात हो जाय ओकरे मे हाल समाचार हो जाय
हँ बहिन गृह घर गृहस्थी के बाते अलग बात छै ने
बड़ी अलग बात छै
इतना व्यस्त हो जाय छै कि अपन लोगन के लिए टाइम भी न निक
नहि मिलै छै तऽ शादी के बाद तऽ परिवार ब जाइ छै तऽ व्यस्त हो जाइ छै
आ दूसरा घर मे जाय के बाद वहां के रीति रिवाज वहां के खान पान के हिसाब से खुद के ढ़िले पड़े छै
तऽ ढेर परेशानी छै सखी बड़ी परेशानी समस्या छै
हू आओर सखी पढ़ाइ लिखाइ कैसन
हँ अभी तऽ सबके गरमी छुटी छै तऽ कहाँ हो रहल छै तनि पढ़ाई लिख खााय लभी घर मे सुते के छै तनि खायके छै टहले के घूमे के लेकिन हँ अभी के हँ खली आम चले छै छै हमरो पापा ढेर आम लैत छै तऽ हमलोग तो ऐसे जे आम उठा उठाके खा लेबै छै आम अभी के बड़ी नीक लगै छै तनी पानि आब बरस जाय जाइत तऽ आउ त आमदम मिठाजइ तऽ आउर खायमे नीक लगै
तोहार इलाका और सखी तुम्हहार इलाकामे बाग बगीचा छै कि नहि
बाग बगीचा हमार इलाकामे बड़ी कम मिलैत छै बड़ी दूर दूर जाइ के पड़े छै तनी एगो बगीचा एगो पेड़ लै अहा सब तरल जाय छै कि तनी पेर के छाया ऐसन भुख वस
ह यही सब समस्या के वजह से त इतना गर्मी पड़े छै कि सब लोगन पेट पौधाके काट के खाली घर बनाबै छै यही सब वजह से से इतना गर्मी पड़ै छै पुराना जमाना के लोगन बोलत छै कि हमार समय मे तो पंखा बिजली न रहै छै फिर भी हमलोग आनंन्द पूर्वक हवा के में ही समय व्यत चित कर दै छै
ए सखीता आज के जमाना में कहाँ पेड़ पौधा एक तऽ बड़ा बड़ा शहर मे तऽ आउ ए इतना दिक्कत से सब रहे छै कि एके रूमा मे पांच गो छओ गो आदमी कैसे गुजारा करै छै से सब दिक्कत त इ छै कि जगहे ने छै बड़ा बड़ा जगह में जादे परेशानी छै
हँ सखी बड़ा बड़ा शहर मे तऽ जादा जमीन नहि ने छै जनसंख्या इतना रहै छै कि छोटा छोटा घर हाँ
जमीनो जेदे रहै छै तऽ अ जगह एतना ना लोगे न रहै छै कि ओकरा जग हे न मिलै छै रहैके
पैसा रहे के बाद भी लोगन के जमीन ना मिल जाय छै काहे जमीने न छै
हमार इलाकामे तऽ एक मुट्ठी जमीन देखै लए तऽ सोचे पड़तै इतना हइ न ह छै हइए ने छै एको तनी जमीन न छ एक क्ठा जमीन छै कि कोइ लेके बना दै छै
ह यही चलते तऽ वहाँ ऊँचा ऊँचा बिल्डिंग
अच्छा सखी हमर तनी काॅल आ रहल छै तोराससँ बादमे बात करै छौ
ठीक सखी ठीक नमस्त छथि ती